हेलो हेलो बोल ने राम ये ग सु ब हेलो हँ गी गेल ने करलिया
ओक ओक हँ
मैम बोलिए आ
बोलिए आप कायला इंस्टॉल किए है
जी जी मैंने कह रा कब का इंस्टॉाल कर लियाथा जब मुझे इस के बारेमे खबर मिली ी
अच्छा मुझे भी खबर ही मिलै हँ
जी त आपको क्या लगता है कि इसे क्या फायदा हो सकता है
अभी तऽ हम न मतलब उतना न जानते है
हँ
आगे जाानेंगे तभी न बता पाएंगे आ जानते है
जी अभी तो मैने आज ज्वाइन ही किया है जैसा कि आप भी देख रह हंगे आ अगर उस ग्रुप में हंगे त तो वहाँ पे गूगल फॉर्म भरने के लि बोला गयाथ
हँ
तऽ आप अगर उस फॉर्म को भरते उसके बाद आप आगे जा सकते हैं
हँ तऽ हम तो भर दियए है
अ तो इसीलिए मैने आपको कॉल क्य है क आप
क्या
कोन बात काटे क घमिल दुनििया भर क बात बोलियै एक्े मिनट मे तैारते मे मन लग जी आप कहाँ से हैं
हम बरौनी से बोल रहे हैं आप कहाँ से बोल रहे हैं
जी हम हम भी बड़ौनी बेगूसराय इधर से ई बोल रहे हैं
आपका नाम क्या है
मेरा नाम गुंजा कुमारी है और आपका
जी आब कहाँ तक पढ़े है
हम गारजी बेेठ ह
ओ किुछ ज्याददा ही पढ़ लिए हैं
हँ
हम ग्रेजुएट करलिय अभी आई टी आई कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं
जी में अभी टेंथ पास हई हूँ एलेवेन्थमे एडमिशन करवाा है
हू औषके आे
उसके आगे फ्यूचर देखा जायगा
ब छ
जेीमे इसकॉल त
कृपया दस मिनट होने तक आ इस फोन कॉ जारी रखे
ओ
दुनिआ भरि दस मिनट वए पहिले बात करि लेलै चारिो मिनटमे ओकास पूछि लेलियै कहाँ तक पड़ल छै फलना फिलना छो ब की बोलियौ
ह हँ
अछा
हँ हम मेरा बच्चा भी है एगो
हेलो
हँ
जी मैं कायराा प से बोल रही हूँ पहली बात तऽ उसको क रहा नहि कार्य बोला जाता है हमलोग गलत प्रनाउंस करते हैं
अच्छा
पकेृ पे फर से बोलेंगे कार या प
कादिय आप
हँ जी आप थोड़ा सही बोल रहे हैं
कर रहििय आप
जी जी और मैने एक आऔर साथी को फोन कियाथा उसका मेरा फोन उसके पास नहि जा रहा है त मैं आपको य भी बता बताना चाहूगी अगर प मतलब अपडेट नहि है त उसको अपडेट करवा सकते हैं
ओके
अपडेट ही कर ले तब आपके पास कोइ भी किी भी नं्बर से आपके पास कॉल जाएगी
ठीकीक है कैसे करना है
ह
हेलो अपटू डेट कैसे करना है
जी
ेट कैसे करना है
जी आप अगर प पे जा रहे और अगर व ऐप खलही रहा
अ ने
त वहाँ खुद अपडेट ऑप्शन भी रहता ह य अपडेट कर दे उसको तऽ उसके बाद प अपडेटिंग चालू हो जाएगीऔर अपडेट होने तक आप वेट करे उसके बाद एप इंस्टॉलिंग होने लगेगी फिर आपके कार्यप में आपके जो उपलब्ध कार है वो आको मिलने लगेंगे
अच्छा
अपने सारी जरूरत क इन्फोर्मेशन जो आ सी सा में माँंगी जा रही ह तऽ आप उे दे दे
आपके बगल में बच्चा रो रही है व आवाज नं आ रहा आपका
ओ ठीक है आप दो मिनट रुक जाइ मैं इे अभी दे दे साइड करबा देती हूँ कमा त रूप ह की कर जी बोलिए
बोलिे क्या कर रहे है हेलो कृपया फोन न क दियएगा
जी आप भी मेरी भी आपस यही अनुरोध रहेगी ी कि आप दस मिनट होने से से पहिले कॉल को न काटे
थोड़ा थोड़ा
सकते हैं
ओके तऽ जी मैम आप क आपके कायरमे कार्यमे
जी पही होमवर्क त यही है कि सबसँ कॉल पे बात करे के बारेमे बताए ओने बताा कि वो उपलब्ध है
अच्छा
अच्छा
ठीक ठीक
आठ मिन कथििन रिस्क ल दस मिन
हेलो हेलो कसीस मैम लसस मैम
जी कहिए आ जी बताइए आ आपको कैसा लग रहा है
जीमें तो साइड हू
ओ ओ
जी हिंट देना जरूरी होता है तो आप अपना सम्भल के चले
हँ
को नुकसान हो सकता है
अच्छा
जी त आप मेे साथ एक मिनट आऔर कोॉपरेट कर लीजेगा उसके बाद में खुद कॉल कट कर दूंगी
अच्छा
अच्छा त घ मने बात बउ आ आे दस रुपा आब कमे बसी पैसा हरम हरम छलेल त
हेलो कशिश मैम मैम आी हँ आप बताए न मतलब होमवर्क बनाे का रुपआ आता है न
नहि की
की कपड़ा भहि
सुन रहे हैं मम्मी
जी हमारे साथ बात करने के लि में आपका शुक्रगुजार करती हूँ धन्यवाद